फेरो जुड़ि गेलौ
हँ
ककरा सब सँ बतियबिहे रे
कहाँ ककरोसँ दोसर पर लगबे नय करै छै
आ नय तऽ सुनही न सूरज रै सूरज हेलो कहलियौ ग्रुपमे तू ककरो कऽ सकै छिहि
हँ
हँ रातिमे जे ई सागर जे अयतौ तकरा कनि बुझा कऽ कहीन बौआ रे हमर नम्बर ब्लॉक कऽ देलकैए
ककर
हमर नम्बर ब्लॉक कऽ देलकै ये झा जी
किये
तु कैइहैन से कुनो एहन खराब नय छै सब तऽ केबे केलकैए ये
किये नंबर ब्लॉक कऽ देलकै।
ओ कहै छै ग्रुप सँ हटैले
ओ
आओर सुनहि न तुन अय ग्रुप ोमे जकरा मोन हो बतिया सकै छी एहन कोनो खराब बात नय भेले जेना हमरा तऽ एगो लड़की बनारस सँ फोन कयने रहैत दस मिनट बतएलैए आ दस मिनट तक बात करीहेन ओयसे पहिले नय गियहन नय बंन्द करबै हम त चारगो स बतियायो लेलियै
ककरा सब सँ
एकाॅं गुड़िया सा आँ
ककरा सब से बात करते
आ रात मे सागर जेतौ ने रात मे सागर एतौ तऽ कहियन झा जी ई कोनो खराब बात थोड़बे भेलै ई तऽ लोग अपन लोक बात केलक कोनो अपन रिश्तेदार स बात केलक आ बिटुओ नय किछो कहलखिन आ ओएहे पता नय एतै सान भेने छै
हूँ
बुझलही
हूँ
कथी सब खैलय हे
मुनगा आलू के सब्जी भात दाल ह हेलो
कथि कहली
मुनगा के सब्जी भात दाल रोटी
मुनगाके मुनगाके सब्जी
हँ
पागल छै गय सॉरी सॉरी ओर किछ अन सब्जी नय मिलै छैय
ओ जेह देतै ओहै नै
ओ ओएह ने ई सब्जी की दै छै कोनो ओर सब्जी तब्जी नय दै छै ने हे माँ तोरा तबियत पूछै छौ तु बात कर हीन
की दऽ
सूरज
हँ गोर लगै छी
खूब खुश हो छै बाप ठीक अए
हँ आराम छैय
हँ दबाइ देलक हे टेम पर मे खेबै जेना कहलक ह तेना
हूँ
हँ गैसो सब भऽ गेल हैत
हँ हँ गैसे के छलैेहे गैसे स भेलै
हँ गैसे के नाम कहलक
हँ ओ दवाइ देलकै नै गैस के कालके भोरे भोरे खाइ
हँ बासिये मुँहे पहिले भोरे उठ कऽ ओह खा ले हम देखै छियै बारहो महीना खाय छीय
ह हमरा दे देत हल
हँ डेलिये के गैस भोरे कऽ खा लेब
हूँ
ओर सब बढ़िआँ ने
हँ ओर सब बड़िया
कनि सागर के बुझा कऽ कहबै देखियौ ओकर नम्बर के की कहाँ कऽ देलकै ये आर आज आ बीटुआ बिट बिटुआ कहलकै ये करल ले कोनो खराब चीज छै ओ हँ कनि बुझाकऽ कहबै ओकरा
ठीक छै
हँ पप्पो कहलकैए बिटुओ कहलकै ये करतै की हेतै
ठीक छै तऽ आ बुीच्ची कहाँ छौ
कथी कहलही
बुच्ची कहाँ छौ
हैये बुच्ची सुतल छै भौजी के कहाँ दना अथी मांगे छलैये कोड हम कहलियै ओनाहिते किछो कोड नै मांगे छै अहाँसँ जे स्क्रीन शेयर
हेलो
हुनकर काल्हि करतै ओना कॉल कऽ कऽ देखियनि सतहत्तरि एकासी वला पर दालि करऽ परतै तोरा भेलौये कि नय एकोटा
कहाँ हम तऽ तोरे फोन करै छलियौ तऽ नय भेलै
तऽ तू तू करिते नय हेबही ककरो
करै छी आब करबै हम
नय अखन नय करही दस मिनट पूर दही ओना नय हेतौ नय तोहर तऽ हेलो दस मिनट बात करऽ पड़ै छै ओइ स तऽ पहिले करबही तऽ एहिमे तोरो ने फायदा ने हमरे फायदा
हँ केते पाय देतै
दस एक कॉल पर दस
एक कॉल पर दस रुपैया
ओना लेकिन कहाँ दिना जोड़ै छै जकर जेहन वातावरण रहै छै न
हँ
तइ हिसाबसँ दीदी कहलकिन अबन्ती दीदी कहलखिन ई चीज तऽ कनि नीकेसँ बात करल जाइ छै
हँ
तखन तऽ आओर अथी काल्हिसँ जेबही कमपर
हुँ
ओहो आओर तऽ अकेले तऽ नीको नय लागैत हेतौ
नय रूम मे छै ने दू तीन आ एगो लड़का सब छै
ओ तऽ नाइट सिफ्ट मे बजेलखुन पीसा आयल रहथुन
नय ओ एथिन न रातिमे एथिन
हँ तऽ कैइहेन पीसा राति मे हम जाउ
हुँ
कहथुन न तऽ चलि जइहें
हँ ओहे कर
हुँ आओर माँ स बात केलही
हँ भेल छलै बात
हुँ
तऽ जेबही ब्रह्म पूजा मे चौरी तूं
देखही न की होइ छै एखन हँ आ नय दुनु छै अथी तऽ देखि न की होय छै तोरा म ऑप्शन नै आबै छौ कॉल करे केँ
की
कथी कहली
तोरा में कॉल करै केँ ऑप्शन नै आबै छौ
नै
रै रिफ्रेश करही न कार्या एप में जा देखही काय सुन हेलो कार्या एप खोली हैन अ ठीक ओ जे तीन ता जे लकीर जाय छै
हऽ
तऽ ओ पर जहें आ रिफ्रेश लि ओ पर टच कहै रिफेंस करबै अपने कॉल कऽ ऑप्शन आइब जेतौ हम तोरा स्क्रीनशॉट मैर कऽ भेजबौ नै हेतौ तऽ
की
पप्पू कऽ मोबाइल म बिट्टू कऽ कहलिए कऽ दै ले माओ केलकै तहन आ ओकर स काइल हेतै न आइ ओ सभ केबे केलकै लाल अथी काकी स्वीटी केलकै यै भौजी अकर स केँ शायद काइल हेतै
हूं
काइल ओकर सब कऽ भऽ जेते
तोरा सब तोरा सब कऽ नै न भऽ सकै छौ ओते तु सब भोरे जे ई हे तो राइत मे पूरा लेब ही
हूँ
जेनाही एखन तोरा तोरे से जे अगर हेतो तऽ एक घण्टा केँ बाद ऑप्शन दे छै एगो नम्बर पर अहाँ चैर बेर फोन कऽ स
एगो नम्बर पर चैर बेर
हँ दस दस दस मिनट पर
हऽ
चार बेर एगो नबर पर
हऽ
तखन एते दिन में कहियो घुमै लऽ गेला है कि नै कतो
कतो नै जै छियै
कतौ घुमै लए गेला है कि नै
नै कतो नै गेली
अथी कहै छलखिन है दीदी
से जहिया ऐल बाहर गाँव स तहिये टा हमरा ल ग मे ऐल नै झाजी आबै यऽ नै सूरज त तूसब रेब दिन के किया ने एक दिना चल जाइ छिही दस बजे त कहेत छल खिन कहेत छल खिन हे से एक्को दिना ने आयल एय
हूँ त हम सब ओत जाक की करबै
आ य
हमसब जाक ओत की करबे
हय त अपन आदमी छुन बस आ सब सब रेव ने जेहन कोनो कोनो रेव कहे छल खिन है से काज काल मे अपन करा ल धरा देलिये ने कहियो फोन करेए ने केओ आबेए ते कह ई रविक दुनू छ्ले जाइ हेन दस्तटा दस साढ़े दस बजे तक चेल जइये है बुझलहि
ठीक
आऽ
कहे छलखिन हे से
हा माँ के कहे छल खिन दुू झा झिया आबेए ने सूरज आबे दुनू मे किओ ने आबे जाइया
हूँ
बुझलहि त चेल जइहन बुझलहिन
हूँ
जे अगर हेतो त किछो दुनू हुनकर बेटा बेटी ल लए लिहन किछो
कथी लले
अए चाउमिने तामीने लऽ लिहेन चाउमिने लऽ लेहेन एक प्लेट चाउमिने ताउमीन लऽ लिहन दुनू भायइ बहिन लेल एखक प्लेट कऽ
समोसा मिठाइ
हाँ तऽ इएह लऽ जयहे
हूँ
दुनू आदमी चेल जयहे रेब दिना बुझलिही जेबही तहन ने मोन में रहबिही
हुँ
सागर नय टोक
बेटा सँ दूरे भऽ जाइ छैय तै नय जाय चाहै छी
तऽ की भ गेलै एक दिना सभ दिना थोड़बे लोक जायके पार लागै छैय
एक दिन चेल जयहिए
कीऽ
चेल जइहन फेर सब रेब नइ जइहे बुझलिहि सब रेब जा कऽ सब रेब लोक नय ने जेतै
नय कहीयो चेल जेते
लेकिन ई रवि कऽ चेल जेयबे कै करहन कहै छलखिन हेँ
ठीक
अथी तोहर वला कपड़ा तपड़ा पहिर के जाइ छौ कि नय
बिट्टू सेहो ज केलकै यै
सब ढऽ कऽ
के
बिट्टू तहन सँ अर्चना दीदी सेहो अर्चू नाम स जे सेव हेतो
तऽ अर्चु अर्चना दीदी सेहो केलखिन हेँ भोला भाईजी
आ स्विटी सेहो
हाँ सब
तऽ ई चीज तोरा के कहलकौ से
के
ई चीज
के चीज कोन चीज
इहे फोन करै बला
हमरा तऽ हमरा एक हमरा अबन्ति दीदी बुझा देलखिन हम सभटा बुझि गेलियै
ओ
तोरा सबके ओते बुझलकौ तऽ तू सब नय बुझलही रेकॉर्डिंग वॉइस रेकॉर्डिंग तू सब बढ़ियाँ जकाँ नय सुनने हेबही
हूँ
राति मे एकरा कनि समझा देबै
सागर जी सेहो जुड़ल छथिन
पता नय रहै ओ जुड़ल छै देखियौ तऽ जुड़ल छै
देखैत छै लेकिन नय छथिन जुड़ल
नय ओ नय ओकरा पता नय ओ सबचीज नय नीक लगै छै।
की हाॅं गै जुड़ल छथिन सागर झा।
जुड़ल छै आ ओ ऐप हेते ओकरामे तऽ। कार्या एप डाउनलोड केने हेतौ तहन न
की की कहै छथुन जे डिलीट करै लेल
हाँ कहै छै ओ ग्रुपमे फोन अरे एगो दूगो लड़का सब फोन कऽ देने रहै ने सब गे
हाॅं हाॅं
ओइ सब ओइ सब दुआरे कहै छै। तो कैइहैने नैय दू मिनट आओर कऽ ले बात हेलो।
भऽ गेलै एगारह मिनट।
नय नय अपने आप कटि जेतौ दू मिनट आओर करही ने तोरा बात करै मे की लागै छौ भऽ गेलै। बारह बाइज बारह बारह भऽ जाय छै न। तऽ अपने मोने कटि जेतौ तोरा काटयके जरूरत नय हेतौ। भऽ गेलै एगारह भऽ गेलै। तखन से आब कतऽ जेबही अखन से।
नय कतौ।
हुँ ओ नय।
तऽ सागर जी मना करै छौ नय।
हाॅं नय करैले। नय बजलै जल्दी से ग्रुप मे से हटेलै माँओ के डाँटि देलकैेये
कोन उ अपना माँ के
हाॅं।
की
कहै छै सब मिल कऽ ओकरा बहसबही।
की कहलकी।
आय।
हाॅं की कहलखिन जे सब मिल कऽ अथी कदलहि।
हाॅं तऽ कहलखिन बीटुओ तऽ कहैत छै कोनो खराब थोड़बे छै चीज। लोक कऽ सकै छैय।
हुं।
कहै छै नहि जब तक ओ ग्रुपमेसे नहि हटतै तब तक हम अनब्लॉक नम्बर नहि करबै। पता नहि एकरा किया ऐना होइ छै इ सब चीज नीके नै लगैत रहै छै।
चलै ठीक छैय तब।
रुक नऽ दू मिनट और रुक जो ने रे दू मिनट भऽ गेलै।